हेलो
नमस्कार दी
नमस्कार
सब ठीक छै न
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ सब ठीक छै ने
सब ठीक छै। सब कुशल मंगल छै न बहुत दिन बाद अहां संग गप बैल रहल छै। एइ वजहसँ घुरत समय एकटा विषय मन आयल सोचलहु अहाँ संग चर्चा करी।
आहाँ सब कुशल मंगल छी जरूर बताउ कोन विषय पर गप्प करय चाहैत छी।
काल्हि हम घरक समान किनय गेल छलु देखलूहूजे लगभग हर चीजक दाम पहिने स बेसी भल गेल छै एहि कारण बढ़ैक महगाई विसक मन मे आयल
हँ ई बात तो हमहहुँ महसूस करैत छी। किछु बस पहिने जतेक पैसामे घरक बहुत सामान आबि जाइत छल। ओ ओतबामे आधा सामनो नही अबैत अछि
बिल्कुल विशेष कई देली तेल सरकारी आ दोसर आवश्यक वस्तु दाम लगातार बढ़ैत रहल देखैत पड़ैत छै सामान्य परिवार लेल बजट बनानोय कठिन भए रहल छै।
हँ सही कहले मध्यम आयवला परिवार सब पर एक प्रभाव बेसी पड़ैत छै। ओसब आय ओ खर्चक बीच सन्तुलन बनबैय मे संघर्ष करैत छथि।
हमरा लगेत छै जे महगाई कारण लोकक बचत क्षमता सेहो कम भय जयत छै पहिने जतेक बचत भए जाइत छल आब जो कठिन भए गेल छै।
हँ जखन दैनिक खर्च बढ़ि जाइतत तखन बचत लेल कम अवसर बचैत छै। एहि कारण भविष्यक योजना बनौना सेहो चुनौतीपूर्ण भय जाइत छै।
गाममे सेहो लोक एहि विषयपर बहुत करैत छथिन। किसान मजदूर दुकानदार सब अपन अपन दृष्टिकोणसँ महँंगाईक प्रभाव महसूस करैत छथि।
बिल्कुल महंगाई असर सामाजक लगभग हर वर्ग पर पड़ैत छै। कियो प्रत्येक रूपसँ तऽ केओ औ अप्रत्यक्ष रूपसँ एकर प्रभाव देखैत छथि
हमरा लगै छै जे एहि विषयके गहराइसँ बुझबाक जरूरत छै। आखिर महंगाई केवल दाम बढ़बाक नाम नहिह बल्कि लोकक जीवन शैली पर सेहो असर डालैत छैे
सही बात जखन खर्च बढ़ैत छै तखन लोक अपन प्राथमिकता सेहो बदले लगति छति कतेको बेर आवश्यक ओ गैर आवश्यक चीजमे अन्तर करय पड़ैत छै
काल्हि एक दुकानदार कहैत छलाह जे परिवहन आ अन्य खर्च बढ़ला सँ वस्तुक दाम पर प्रभाव पड़ैत छै एहि कारण बाजारक स्थिति बदलैत रहैत छै
हँ एकटा वस्तुक दाम केवल ओकर उत्पादन पर निर्भर नहि करैत छै ओकरा बजार तक पहुँचबायमे लागल विभन्न खर्च सेहो महत्वपूर्ण होइ छै
हमरा लगैत छै जे एहि विषय पर आओर विस्तार सं गप करबाक जरूरत छै अखिर महंगाई के प्रभाव हर परिवार पर अलग अलग ढंग सँ पड़ेत छै
बिलकुल सही कहलिए जी ई विषय बहुत महत्वपूर्ण छै तखन बताउ अहाँक अनुसार बढ़ैत महंगाई बीच सामान्य परिवार सभ अपन खर्च केना व्यवस्थित कर सकैत अछि
हमरा अनुसार सबसे पहिने परिवार के अपन खर्चक स्पष्ट हिसाब रख बाक चाही जखन आमदनी आ खर्चक सही जानकारी रहत तखन आवक खर्च पर नियंत्रण आसान होएत
बिल्कुल सही बहुत लोक बिना हिसाब किताबक खर्चा करैत छथि बादमे बुझायत छै जे पैसा कते खर्च भएई गेल एहि कारण योजना जरूरी छै
काल्हि हम एक परिवारक उदाहरण सुनलु ओ सब हर महिना खर्च फूची बनबैत छथि एहि सं हुनका बुझाइत जे कोन चीज आवश्यक छै आ कोन चीज पर खर्च कम कयल जा सकैत छै
हँ एहन आदत बहुत लाभदायक होइत छै जखन परिवर सोची समझी के खर्च करैत छै तखन आर्थिक दबाब किछु कम भय जायत छै
मुद्दा केवल खर्च घटोनाक समाधान नही छै आमदनी बढ़ाबय पर सेहो विचार होयबाक चाही जो अतिरिक्त आयक कोनो साधन भेटए तै स्थिति बेहतर भइ सकेत छै
बिलकुल बहुत लोक खेती पशुपालन हस्तकला अथवा छोट व्यवसाय केँ माध्यम से अतिरिक्त आमदनी अर्जित करैत छथि ई बहुत उपयोगी उपाय भए सकैत छै
हमरा लगैत छै जे महगाईक समय पर बचतक मह त्व आओर बढ़ि जाइत छै चाहे थोड़े थोड़े हो मुद्दा नियमित बचत जरूरी छै
सही कहलि बचत कठिन समयमे बहुत सहायता करैत छै एहि कारण आयक किछु भाग बचबाय केँ आदत बनबाई नीक होइत छै
काल्हि एक बुजुर्ग कहेत छला जे पहिनी लोक आवश्यकता अनुसार खर्च करैत छला दिखावा पर कम ध्यान देैत छला एहिक करण आर्थिक संन्तुलन बनल रहल अछि
हँ ई बात मे बहुत सच्चये अय आइ काल्हि कते को बेर लोक आवश्यकता से बेसी प्रतिष्ठा देखबै लेल खर्च करैत छथि एहि से आर्थिक दबाब बढ़ैत छै
हमरा लगैत छै जे बच्चा सबहक केँ सेहो पैेसाक महत्व सिखाओल जयबाक चाही जन शुरुआत सन समझ रहत ताहि भविष्यमे ओ बेहतर निर्णय लए सकत
बिलकुल आर्थिक अनुशासन सेहो एकटा शिक्षा जेका छै ई जतेक जल्दी सीखल जाय ओतेक नीक
महगाई करण केतेकी परिवार अपन खान - पान आ जीवन शैली मे बदलाव सेहो कैय रहल छथि ई स्थिति सोचबाक विषय छी
हँ विशेष केँ निम्नय वला परिवार सभ लेल ई चुनौतीपूर्ण समय भए सकैत छै एहि कारण समाजमे सहजोगक भावना सेहो जरूरी छै
हमरा लगैत छै जे जखन लोग एक दोसरा केँ सहायता करे छथि तखन कठिन परिस्थिति केँ सामना करब आसान भय जाइत छै समाजक एकता
सही बात परिवार पड़ोसी औ समाजक सहयोग कठिन समय मे बहुत पैघ सहारा बनैत छै
सैच कहू तैय बढ़ैत महंगाई केवल आर्थिक विषय नही छै ई लोकक सोच जीवनशैली आ भविष्यक योजना सभपर प्रभाव डालैत छै
बिल्कुल एहि कारण एहि विषय केँ गंभीरता से बुझब जरूरी छै जतेक समझदारी सँ निर्णय लेल जाय ओतेक परिस्थिति सँ नीक ढंगसँ निपटल जा सकैत
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा महंगाई केँ कारण अर्थव्यवस्था आ आम लोकक जीवन पर एकर दृत कालीन प्रभाव पर आओर गप करबाक बाकी छै
हँ अवश्य ई विषय बहुत व्यापक छै बताउ जे अहाँ कऽ अनुसार बढ़ैत महंगाई सबसे पैघ प्रभाव युवा पीढ़ी पर कोना पड़ैत छैय
हमरा अनुसार बढ़ैत महंगाई सबसे पेघ प्रभाव युवा सब पर शिक्षा आ रोजगारक क्षेत्र मे बढ़ेत छै पढ़ाई खर्च प्रत्योगि परीक्षा तैयारी आ अन्य आवश्यक सब दिन - प्रतिदिन महंगा भैल रहै
हँ ई बात सही छैय बहुत युवा अपन सपना पूरा कयल लेल कठिन परिश्रम करै छति मुदा बढ़ैत खर्च हुनका लेल अतिरिक्त चुनौती उत्पन्न कर दैत छैय
काल्हि एक छात्रा कहैत छल जे किताब आवास आ यात्रा सब पर पहिनेसँ बेसी खर्च हो छैय एहि कारण आर्थिक योजना बनाबन जरूरी भए गेल छैय
बिल्कुल एहि परिस्थिति मे छात्रों सबके समय ओ धन दुनूके सही उपयोग करबाक जरूरी छैय अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण भय जाइत छैय
हमरा लगैत छैय जे परिवार सब सेहो एहि कारण अपना प्राथमिकता बदलि रहल छथिन पहिनी जकराक सामान्य खर्च मानल जाइत छल आब ओहि पर दोसर बेत सोचबाक पड़ैत छैय
सही कहेलियए बड़े महंगाई लोक के सोचै समझै के निर्णय लेभग आदत सिखाबे छैय ई चुनौतीपूर्ण जरूर छै मुदा किछु सीखी सेहो छै
मुदा हम असावदी छी इतिहास में बहुत बेर कठिन आर्थिक परिस्थिति आयल आ समय्यक सुधार सेहो भेल मेहनत आ समझदारी संघ लोक आगाँ बढ़ैत रहल छथिन
हँ सकारात्मक सोच बहुत जरूरी छैय जो लोग धैर्ज रखत ओ सही दिशामे प्रयास करैत रहै त परिस्थिति से निपटानै आसान होएत
हमरा लगैत छै जे कौशल सिखब सेहो बहुत जरूरी भए गेल छै जतेक बेसी ज्ञान आ क्षमता रहत ओतेक बेसी अवसर प्राप्त होयबाक सम्भावना रहत
बिलकुल बदलेत समय में लगातार सिखैत रहनाइ बहुत महत्वपूर्ण छै ई भविष्य लेल सबसे नीक तैयारी मानल जा सकैत छै
सच कहू त महंगाई एकटा चुनौती जरूर छी मुदा ई लोकके आर्थिक रूप संग‌ जागरूक बनाबै मे सेहो भूमिका निभवत के एहि संग लोक अपन खर्च आ बचतक महत्व बुझैत छथि
हँ ओ जखन परिवार मिली के योजना बनाबैत छै तखन कठिन परिस्थिति के बेहतर ढंग से सम्हालल जा सकैत छै एकटा ओ सहजोग बहुत महत्वपूर्ण छै
बहुत सही बात कहलियै एहि विषय पर गप करैत करैत बहुत किछु सिखैइ लेल भेटल महगाईक प्रभाव केवल बजार तक सीमित नहि छै बल्कि समाजक हर क्षेत्र संग जुड़ल छै
बिलकुल एहि कारण एहि विषयके बुझब ओ जागरूक रहब जरूरी छै ज्ञान आ समझदारी सँ लेल निर्णय हमेशा लाभदायक होइत छै
चलु अगिला बेर रोजगार शिक्षा आ आर्थिक विकासक सम्बन्ध पर विस्तार सँ चर्चा करब विकासक संबन्ध पर उ विषय सेहो बहुत रोचक आ महत्वपूर्ण छै
बिलकुल ई एहि कारण एहि विषय केँ बुझब आ जागरू रहब जरूरी छै ज्ञान आ समझदारी सँ लेल निर्णय हमेशा लाभदायक होइत छै
हुँ बिलकुल बिलकुल अगली बेर रोजगार शिक्षा आ आर्थिक विकासक सम्बन्ध पर विस्तार सँ चर्चा करब उ विषय सेहो बहुत रोचक आ महत्वपूर्ण छी
जी बिलकुल हमरा सेहो बहुत उत्सुकता रहत आइक चर्चा बहुत उपजोगी रहल
बहुत सही बात कहलियै एहि विषय पर गप करत - करत बहुत कुछ सिखले लेल भेटल महंगाई प्रभाव केवल बाजार तक सीमित नहि छै बल्कि समाजक हर क्षेत्र संग जुड़ल छै
हँ ठीक छै तब आओर सब ठीक छै नऽ